हँ नमस्कार
जी नमस्कार जी नमस्कार ओर बच्चाअइ ने ठीक अहाँके हाल की छै
हम हाल निके छी अपने के हाल नीक छै
जी हमर हाल सब नीक अइ अपने अपना खाना पीना खा गेले छी
हँ हमसब खाना पीना खा लेल छै अपने खाना पीना खा लेल छै
जी अभी हम न खेले छी लेकिन हम सोचे छी खाय जी अहाँके तनि पोस्ट ऑफिस में चलै छी अहाँके पास समय छै
हँ हमरा ल तऽ समय छै इ
तनी चलै छी ने तनि पूछ पाछ के आ जाइ छै की होइ छै कैसे निकलै छै यहाँ पे बैंको आओर मे निकालत बैंको मे निकालत निकालत हालत खराब हो गेल छै बोले साइबरो कैफ से पैसे निकालत निकालत हर दस दस बु सौ सौ गो पे दस दस गो रुपआ लेवे छै बड़ा दिमाग खराब हो छै
हँ ई तऽ लेने छै
जी आओर बताउ अहाँ के खाना पीना के भए गेल छै
खाना तऽ दाल भात तरकारी खैले छै
ह नीक लागै छै आइ खाना दालि भात तरकारी
हँ मातााजी बनबै छथिन तऽ नीक लगैत रहय छै
चलू तब तऽ अहाँ एकदम नीके बात बताबे छी ज माता जी बनले छै त नीक लागबे करे छै जी हमहुँ न खइले छी दाल भात तरकारी हमरो बड़ा नीक लागे छै हम की बताउ अहाँके
ह मतेजी बनेने छै
जी आब भू अ भूख लागल ए तब अहाँ खाय लय छीनु दालि भात तरकारी इतना नीक लागतै कि हम अहाँके कि बताउ बारा नु नीक लागे छै त भूख लागे छै
हुँ बड़ा नीक लगै छै
जी हमरा तऽ बड़ा नीक लागे छै जब भूख लागे छै तऽ अहाँके खायल जकती इतना नीक लागतै कि अहाँके हम की बताउ पूछ अहाँके लगते कि अहाँ की खायले छी
हँ की खाइने छी न
आओर बताउ ने अहाँ के राति मे आब कितना बजे सुति जाइ छी
आम तऽ राति मे बारह बजे सुतय छी
ओ बारह बजे सुतिए जाइ छी
हँ बारह बजे सुति जाइ छै
चलू त आहाँ त बड़ा जल्दी जलद पहिले बीच मे बड़ा जगत रहै छियै आ न
ह बीचो मे काम छै तऽ जल नय छै
आओर बताउ न अहाॅंके आबय सॅं नीक धूप कम भेल भो गेल छैय की हमरा तऽ कम्मे दिखै छैय अभी
न एने रौअदा बाड़ा उगल छै
ओ लवा के पेड़ छै ने तऽ ओ छाव बनेले छै तऽ उएह हमे लागे छै कि बड़ा रौदा कम भो गेल छै की
न रौदा कम नै भेल छै फेड़ तनिके देर में तेज होय जाय छै
उ त हम जानबे करै छी रौदा छै तब रौदा के कोन रोकय छै रौदा तऽ रौदे छै
हँ हॅं उ तऽ आले छैय
अहाँके लैपटॉपोटॉप अयछे की ना
की कहै छियै
अहाॅंके कम्प्यूटर लैपटॉप लेबे छय की ना हम सोचै छियै की ले लूं एक लैपटॉप केतना में हो जाइ छै बनिंया लैपटॉप अहाँके हिसाब से
हम्मरा हिसाबसँ तऽ पचास हजार तऽ जायबे करैय छै
पच्चास हजार मे एकदम नीक हो जाइ छैय
हँ पच्चास हजार मे तऽ नीक होइए जाइ छै की करैय छैय की करैत छै पढ़ाइ करै छै
न तऽ पढ़ाइ लिखाइ न मतलब कि घंटाके बीस डॉलर कमायबै
बीस डॉलर कमाइ छै यानि इडिटिंग उडिटिंग सिखैय छैय न
हँ हँ उहो सिखै
उएह सीखै छियै न
अ हाॅं अभियो बड़ा चीज आबै छैय
हम तऽ देखबे करै छै हाइ सेवेन लै छै की आइ फाइप लै छै
जो बनिंया होय जाइ छै उ जो होय जेमे चल जाइ छै जे तगरा परफोर्मेंस देबैकऽ
भैया सबके तुटके आ ले देबे छै हमरा की पता छै नॉलेज ना न छै
त नाॅलेज न छै
आहाँ हमरा से मोबाइल के दिया पूछेम तऽ हम अहाँके बता देबै छी से मोबाइल मे चीप उप के नॉलेज हमरा उतना न छै तऽ हम की बताब आहाॅंके अहाँके पता छैय
न हमरो पता तऽ नहिये छैय आइ थीरीये के दाम छै पच्चपन हजार
अच्छा देखल जाइ छी
आइ फाइफ छे तऽ सुनै छै
जी जी हम सुना
आइ फाइब इलेवन जेनरेशन छै लेपटॉप अय आसूसके
ना लैब
हँ थर्टीन जेनरेशन लै छै
ह बोले आइ हँ आइ फाइव चलि ओ मंजूर छै लेकिन बारह तेरह लेबे छै न तऽ सोचै छै कम्प्यूटरे न लेबे के एक लाख नहि तऽ नहि तऽ सोचे छै तिरानबे हजार मै एगो मैक बुके लेबई
नक भुक से अचान होइ छै
देख देखियौ मैकबो के बैटरी बड़ा देर देर तक चले छै ओ सब काम हो जाइ छै
हँ ओ तऽ हले छैे
ओहि क छै
ह ते काम करै छै मोबाइल ते नै ले छै मोबाइल से कुछो होय के नैहे छै
ओ कम्प्यूटरो लेल ओकरा बाद त मोबाइल कैस करिये मोबाइलबा के खाली नेटवे के जरुरत नै छै बात करैके त ओ होइए जाएत
बात करै छै ओ तऽ होइए जाइ छै तऽ कौन दिक्कत छै
ओ ने तनि हेंग मारै छै तऽ अपन मारे जाइ छै सह
हँ फेर तऽ ओ जदा महंगा मे थोड़ी न दै छै तऽ कबो कीना जाय छै
जी अएच बी आई बैंक
हँ ई सब तऽ एके बेर एके क एके बेर किनाइ छै
जी
ओकरा बाद तऽ बहुत दिक्कत मिल जाय छै
नहि कहब
ह
आओर बता अहाँके दिन आज के कैसल जाइ छै दिन नीक बितै छै ओ दिन पैसा ह न मंगायला दइ के
हँ वहि
लेकिन की भेल छै कि अहाँके ममी हमरा पकड़ै छै आ कहै छै हमर बौआ के नै गेल छै तब गोरे के हमरा न पता छै हम दोसर जगह गेल रहै छीयै अहाँके बौआ के ना गेल रह छीय एक बेर बोलाय छी तऽ नीक फोन लगा देैबैला त कहले ओो नहि चारज नहि छै अहाँ नहि बतल रहल छी
हँ कोनो पतैले छै ह हम मोतिहारी गेल छिय
हू जेदिना अहाँ सब पैसा
हँ हँ पैसा माँगले छै न मोतिहारिए मे छै
हू त ओहि रति तुरते अहाँ के मम्मी हमर से पूछैत रहै छै अहाँ के बारे मे
हू ई टाईल अछि
ह ज
हू अपनेके पेमेंटबा न अबै छै अभी
हँ ब आछ ह कथ ई केतना ई त तस छै ने जदााो रक्ता पके अपन मतलब कछो स्किल हुनर सीखे के चाही अभी अभी सब काम पैसे अभी पैसा मिलता आ बादमे ऐक वक्त जब जरूरी पड़तल त मिलबे न करैत छै हुनर सीखे के ध्यान देबै ना ध्यान देबै
हमहूँ उहे तऽ कहै छै हमहुँ ओहे पे ध्यान दै छै। हमहूँ अइ सब पर ज्यादा ध्यान न न दै छियै।
तऽ अभी तऽ अहाँके मिल जाइ छै लेकिन हँ अभी क्या क्या चीज के जरूरत छै अभी कुछो के जरूरत थोड़े छै। बादे मे नू सब चीज के जरूरत पड़ै छै बादे मे नै तऽ होइ छै तऽ बाद मे मिलबे ना करी तऽ की होइ की।
हँ की करै छै हँ अभी जितना हो जाइ छै उतना ले लेब
हँ अभी ज्यादा हय तब तऽ ना अभी पहिले हुनर सीख लेम तऽ बाद मे दिक्कत हइ तऽ अपन पेट उट पोस लेब अभीए पैसे कमा लेम बाद मे हुनर न होइ छै तब तऽ अगर ना मिली तऽ का बोलम ककरो से कहाँ से लाम कुछो की
हँ फेर उहे लोहा फैक्ट्रीये मे कमाइ छै न
बाख हमरा सब के ई सब न होइ छै हम ना देखले छी ओहि तऽ हुनर के कितना जरूरी छै कितना वैल्यू छै हम देख उहे नु भइ तबे नु अहाँके हम कहै छी
हँ ओ तऽ हमहुँ देखले छी।
हूंम्म अहाँके खाना पीना हो गेल छै नु नीक से अहाँके माताजी पिताजी सब नीक छै नु
हँ सब नीक छै अपने के खाना पीना तऽ होइए गेल छै।
जी तऽ जाउ अहाँ अपन करियर बनाम अहाँ ध्यान से पढ़ाइ लिखाइ करब जी अब तऽ ज्यादा समय नहि छै तऽ आहाँ अपन आराम से अपन तैयारी करु होस् टल मे जाइ के की वहाँ पर कैसे पढ़ै के छै कैसे रहे के छै चलु अहाँ बात कर के हमरा बड़ा नीक लागै छै आओर फेनू बात होइ छै की
ठीक छै ठीक